हलो
नमस्कार तऽ आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण पूर्ण विषय पर चर्चा करय चाहै छी ओ विषय छै मुद्रा के इतिहास नोट आ सिक्का कोना शुरू होयत कहलिय हम सोचे छलहुँ जे आखिर पैसा के शुरुआत कोना भेल होय
बिलकुल ई विषय बहुत रोचक अछि क्यूंकि पैसा मानव सभ्यताक आधार बनि गेल अछि
सच कहू तो पहिने लोक सब लोक नोट आ सिक्का नही होइत
हँ प्राचीन समायमे वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात बेटर सिस्टम चलैत छल
हमरा लगैत अछि जे ओ प्रणाली मे बहुत समस्या होइत अछि
बिल्कुल जे यहाँ लग चावल अछि आ यहाँ के कपड़ा चाही सामनेवाला के चावल चाही तखन व्यापार सम्भव होयत
कल्हि हम पढ़लियो जे एहि समस्या कारण लोक सब वैकल्पिक माध्यम खोजे लागल
हँ धीरे धीरे नमक धातु पशु आ अन्य मूल्यवान वस्तुक उपयोग मुद्रा रूप मे होयत लागल
सच कहू तू ई आधुनिक पैसाक प्रारम्भिक रूप छल
बिल्कुल बाद मे सोना आ चाँदीक सिक्का प्रचलित भेल
हमरा लगैत अछि जे धातुक सिक्का अधिक सुविधाजनक छल
हँ क्यूकि ओकर मूल्य निर्धारित रहैत छल आ ओ टिकाउ सेहो होयत छल
कल्हि मे देखलियो जे कागजी नाटक शुरुआत चीन मे भेल मानल जाएत छी
बिल्कुल चीनक व्यापारी भारी सिक्काके बदला क कागजी प्रणामपत्र उपयोग करय लागल छलाह
सच कहू तऽ ई विचार बहुत क्रान्तिकारी छल
हँ एहि से व्यापार आसान गेल आ धान लेन देन तेज होये लागल
हमरा लगैत अछि छै जे बेंक सभक विकास मे सेहो पैसाके महत्वपूर्ण भूमिका रहल
बिल्कुल बेंक धन सुरक्षित रखबा आ आर्थिक गतिविधि बढ़ावा मे सहायक बनल
हँ कल्हि हम पढ़लियो जे आब डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ि रहल अछि
हँ मोबाइल बेंकिंग इ पी आई आ आनलाइन लेनदेन आधुनिक अर्थव्यवस्था हिस्सा बनि गेल अछि
सच कहू त अब बहुत रास लोग नगद पैसे सब बिना सेहो काम चला लैत छथि
बिल्कुल तकनीकी पैसाक उपयोगक तरीका लगातार बदलि रहल अछि
हमरा विश्वास अ छी जे भविष्यमे डिजिटल मुद्रा आओर ल लोकोप्रिय होयत
हँ कतेको देश डिजिटल क्रेसि पर शोध आ प्रयोग करि रहल छथि
बिल्कुल सही क लियौ पैसाक इतिहास वस्तु विनिमय प्रणाली से शुरू भय कइ धातुक सिक्का कागजी नोट बैंकिंग व्यवस्था डिजिटल भुगतान तक पहुँची रहल अछि आइ मानव सभ्यता आर्थिक विकास व्यापारिक प्रगति आ वैश्विक सम्पर्कक सबसे महत्वपूर्ण आधार सभमे से एक बनि गेल अछि
काल्हि हम विभिन्न देशक मुद्रा सबक बारेमे पढ़ि रहल छलहुँ
बिल्कुल दुनियाक प्रत्येक देशक अपन मुद्रा आ आर्थिक व्यवस्था होयत अछि
सच कहू तो मुद्रा केवल बेपारक साधन नहि बल्कि देशक पहचान सेहो होइत अछि
हँ अधिकांश नोटा सिक्का पर देशक इतिहास संस्कृति आ महान व्यक्तित्व चित्र अंकित रहैत अछि
हमरा लगत अछि जे मुद्रा देशक आर्थिक शक्ति परतिक सेहो अछि
बिल्कुल मजबूत अर्थव्यवस्था प्रायः मजबूत मुद्रा से जुड़ल होइत अछि
काली हम पढ़लु जे पहिने अधिकांश मुद्रा सोडा आ चादीस जुड़ल रहैत छल
हँ एहि व्यवस्था के गोल्ड स्टैंडर्ड कहल जाइत छल
सच कहू तो तखन लोकसब कागजी नोट पर अधिक भरोसा करबा लेल तैयरी नहि होइत छल
बिल्कुल कियाकी ओ लोक वास्तविक धातुके अधिक मूल्यवान मानैत छलाह
हमरा लागैत अछि जे बैंक सभक विकास से लोकसभ विश्वास बढ़ल
हँ बैंकिंग प्रणाली आर्थिक लेनदेन के अधिक सुरक्षित आ संगठित बनौलक
कलियै हम देखलु जे मुद्रा सफीतिक आर्थिक इन्फ्लेशन सेहो पैसाक मूल्यके प्रभावित करैत अछि
बिल्कुल जखन वस्तुक मूल्य बढ़ैत अछि तखन पैसाक क्राय शक्ति घटैत अछि
सच कहू त अर्थशास्त्रक ई बिषय बहुत महत्वपूर्ण अछि
हँ सरकार आ केन्द्रीय बैंक मुदा स्फीति नियंत्रण करबाक प्रयास करै छथि
हमरा लगत अछि जे आधुनिक अर्थव्यवस्था बहुत जटिल गेल अछि
बिल्कुल आब वैश्विक व्यापार शेयर बाजार आर डिजिटल वित्तय प्रणाली सब आपस मे जुड़ल छथि
काली हम पढ़लहुँ जे नामक नव प्रकार डिजिटल सम्पत्ति सेहो विकसित भेल अछि
क्रिप्टो करेंसी हँ ई पारम्परिक मुद्राक के अतिरिक्त एक नव आ आर्थिक अवधारणा परस्तुत करैत अछि
सच कहू तो तकनीक आर्थिक दुनियाई के स्वरूप तेजी से बदलि रहल अछि
बिल्कुल डिजिटल लेनदेन आब सामान्य जीवनक हिस्सा बनि गेल अछि
हमरा विश्वास छी जे भविष्यमे पैसाक उपयोग औरा अधिक डिजिटल जायत
हँ सम्भव अछि जे बहुत रास देश सब डिजिटल मुद्रा जारी करे से
सही कहलि मुद्रा मानव सभ्यताक आर्थिक विकासक आधार अछि जंहिके यात्रा बस्तु विनिमय से शुरू शिक्षा नोट बैंकिंग वैश्विक वित्तय प्रणाली आ डिजिटल अर्थव्यवस्था तक चल अछि आ भविष्यमे सेहो ई निरन्तर बदलैत आ विकसित होइत रहत
ह्म कलि हम सोचे चलू जे आखिर पैसाक मूल्य निर्धारित कोना होइत अछि
बिल्कुल ई प्रश्न अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र सबसे रोचक बिषयस मे से एक छै
ह्म सच कहू तो एकटा छोट कागजक नोट आखिर मूल्यवान कोना बनि जायत अछि
हँ बास्तवमे नोट मूल्य कागज कारण नहि बल्कि सरकार आ समाजक विश्वासक कारण होइत अछि
हमरा लगैत चीज जे विश्वास आर्थिक प्रणालीक के आधार अछि
बिलकुल जे लोक सब मुद्रा पर विश्वास छोड़ दे ओकर मूल्य लगभग समाप्त सकैत अछि
कहलियी हम पढ़लियौ जे इतिहासमे कतेको देश आर्थिक संकट से गुजरल छथि
हँ कतेको समय एहन आयल जखन मुद्राक मूल्य तेजीसँ घटल
सच कहू तो हाइपर इन्फ्लेशन के उदाहरण बहुत आश्चर्यजननक अछि
बिलकुल किछु देशमें रोटी खरीदबा लेल लोकसभके नोटक पूरा भोरा जाय पड़ल
हमरा लगैत अछि जे आर्थिक स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण अछि
हँ स्थिर अर्थव्यवस्था नागरिक सबक जीवन के सुरक्षित बनबैत अछि
कहलिय हम देखलियौ जे विभिन्न देश क मुद्रा विनिमय जर अलग अलग होयत अछि
बिल्कुल मुद्रा विनिमय दर अन्तरराष्ट्रीय व्यापार आ निवेश के प्रभावित करैत अछि
सच कहू तो बेसिक अर्थव्यवस्था बहुत जटिल प्रणाली अछि
हँ एक दोरक आर्थिक निर्णय दोसर देश पर सेहोह प्रभाव डाली सकैत अछि
हमरा लगैत अछि जे बैंक केवल पैसा रखबाक स्थान नहि अछि
बिलकुल बैंक ऋण निवेश आ आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
कल्हि हम पढ़लियौ जे आधुनिक अर्थव्यवस्था में कैशलेस भुगतान तेजी से बढ़ि रहल अछि
हँ मोबाइल भुगतान क्यू आर कोड आ डजिटल वल्ट आब सामान्य बनि गेल अछि
सच कह त तकलिफ पैसाक दुनिया स्वरभ बदलू धेलक
बिलकुल आइ एक व्यक्ति दुनिया एक कोनो कोनो कोनो कोना में बैसल लोकके सेकेण्ड भरि में भुगतान सकैत अछि
हमरा विश्वास छी जे भविष्यमे आर्थिक प्रणाली ओर उन्नत बनत
हँ आर्टिफिशियल इन्टलिजेंस ब्लॉक चेन आ डिजिटल मुद्रा आर्थिक क्षेत्रमें नव क्रान्ति आन सकैत अछि
बिलकल सही कहलियौ पैसा केवल खरीद बिक्री साधन नहि बलकि विश्वास आर्थिक स्थिरता व्यापार निवेश तकनीकी विकास आ मानव सभ्यता प्रगति एहन अभाव अछि जाहि पर आधुनिक दुनियाके पूरा आर्थिक ढ़ाँचा टिकल अछि
कल्हि हम दुनिआके सभसँ महगा शिक्का सभक बारेमें पढ़ि रहल छलहुँ
बिलकुल किछु पुरान सिक्का एतेक दुर्लभ छथिन जे ओकर मूल्य करोड़ो रुपैआ धरि पहुँचि जाइत अछि
सच कहू त ई जानी के आश्चर्य होइतइत अछि जे एक छोट सिक्का एतेक मूल्यवान सकैत अछि
हँ ओकर मूल्य ओकर धातुसँ नहि बल्कि ओकर इतिहास आ दुर्लभतास से निर्धारित होइत अछि
हमरा लागैत छै जे संग्रहण कर्ता सब एहि कारक पर वस्तु लेल बहुत उत्साहित करैत अछि
बिलकुल कतेको लोग दुर्लभ सिक्का आ नोट संग्रह करबाक शूक रखे छथि
कल्हि हम पढ़लहुँ जे किछु नोट छपाय में गलती कारण बहुत मूल्यवान बनि जाइत अछि
हँ एहन नोटक संख्या बहुत कम होयत अछि एहि कारण ओकर मागं बढ़ि जायत अछि
सच कहू तऽ पेसाके इतिहास केवल अर्थशास्त्रक विषय नहि अछि
बिल्कुल एहिमे इतिहास संस्कृति आर राजनीतिक सबक प्रभाव देखल जा सकैत अछि
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक नोट अपन समयक कहानी कहैत अछि
हँ नोटपल छपल चित्र प्रतीक आ भाषाक देशक पहचान दर्शाबैत अछि
कल्हि हम देखलु जे कतेको देश समय समय पर न नोट जारी करैत छी
बिल्कुल सुरक्षा बढ़ाबा आ नकलि नोट रोकबा लेल डिजाइन बदलल जायत अछि
हँ विशेष स्तइ जल चिन्न आ सुरक्षा धागा एहि एहि लेल उपयोगी कयल जाइत अछि
हमरा लगैत अछि जे भविष्य मे कारगरी नोटक उपयोग कम भय जा सकैत अछि
बिल्कुल डिजिटल भुगतान लोकप्रियता तेजी से बढ़ि रहल अछि
कल्हि हम पढ़ लियौ जे किछु देश पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था दिशामे बढ़ि रहल छथि
हँ ओते अधिकांश लेनदेन मोबाइल या कार्ड माध्यमसँ होइत अछि
सच कहू तऽ तकनीक पैसाक अवधारणाक के बदलि रहैत अछि
बिल्कुल भविष्यमे सम्भव अछि जे भौतिक नोट आ सिक्का बहुत कम होयत
हमरा विश्वास अछि जे पैसाक स्वरूप बदलथि मुदा ओकर महत्व नहि घटत
अ आर्थिक लेनदेन आ व्यापार लेल मुद्रा सदिखन आवश्यक रहत
सही केलिय पैसा इतिहास मानव सभ्यता विकास परम्परा संस्कृति राजनीतिक तकनीक आ सामाजिक परिवर्तन एहन अद्भुत यात्रा अछि जाहिमे वस्तु विनिमय से लय के डिजिटल भुगतानकक हजारो वर्षक विकास समाहित अछि
काल्हि हम सोचैत छलू जे आखिर कागजक आविष्कार कोना भेल होयत
बिल्कुल कागज मानव इतिहास सबसँ महत्वपूर्ण आविष्कार सबमे से एक मानल जाइत अछि
सच कहु तो कागज बिना आधुनिक शिक्षा साहित्य आ ज्ञानक प्रसार सम्भव नहि होयत
हँ कागज मानव सभ्यता विकासमे क्रांतिकारी भूमिका निभाबै अछि
हमरा लागैत अछि जे प्राचीन कालमे लोकसभ कागजक उपयोग नहि करैत होयत
ह बिल्कुल ओ समय लोक प